नमस्कार नमस्कार
सब ठीक ना
हँ सब ठीक छै
खलीयम एक
हेलो
एकटा बात पर बहुत गहराइसँ सोचैत रहल
बुझा रहल छी जे संसार में धन ज्ञान आ शक्ति बहुत महत्वपूर्ण अछि मुदा एहि सब से बेसी मूल्यवान चीज शायद विश्वास होयत अछि जखन केओ अहाँ पर आँखि मुदी भरोसा करैत अछि तखन ओ केवल शब्द पर नहि बल्कि विश्वास करैत अछि
हं अहाँ बहुत गहर बिसरि उठेलहु वास्तवमें विश्वास एहन सम्पत्ति अछि जे बाजार स किनैल नहि जा सकैत छी ई धीरे धीरे कमाइल जाइत अछि बर्षो कोइ इमानदारी स व्यवहार आ निभाओल गेल वचन मिलिक कई विश्वास बनैत अछि
कारण हमरा विश्वास छल जे ओ सब हमेशा हमर भलाई चाहैत छथि
बिलकुल विश्वासक आधार केवल शब्द नहि बल्कि लगातार देखाओल गेल व्यवहार होइत अछि जब व्यक्ति बार बार अपन बात पर कायम रहैत अछि तऽ लोक स्वतः ओकरा पर भरोसा करै लगैत अछि
हेलो